हूँ
नमस्कार
नमस् अहाँ एहि बेर कहलौ हँ हँ अहाँ एहि बेर न अलग के पता छल है हमार गाँवमे अलग अलग ह त बहुत पैघ धूम धाम से शादी होइ जाय रही
हँ यार सुनैत जे छीयै पूरा गाम एतही साद आ सभ गोटे बहुत उत्साहित छथिन
आब एकटा बाद याद आसी गेली सी अछि मोहन तोरा मगरू केँ भाटी कथा सुन सुनल छै कि नहि जाहि कथा मे गाामक बुजुर्ग सब बहुत आ तर सँ सुनबैत अछि
हुनकर स्वभाव कोना छल कि ओ लोक संग संग प्रेम आ आदर व्यवहार करैत छै
जी
तऽ सुन मगरू एकटा गरीब मुद्दा मेहनत युवा आओर छल जे अपन परिवारक सम्मान लेल दिन राति परिश्रम करैत छल
मुदन लोकोक ओकर गरीबी देख ओकर मजाक उड़बै सेहो उड़ रहैत छल कि नहि
हँ सह कहलू मुद्दा लोग आकर गरीबी सही कहलहुँ किछु लोक जरूर मजाक करैत छल मुदा मगरू कखनो क्रोध नहि करैत छल
एहन धैर्य राखब बहुत कठिन बात होइत अछि
मगरू के विश्वास छल जे मेहनत आओर इमानदारी एक दिन अवश्य फल दैत अछि
हूँ ह तकर बाद ओकर जीवनमे कोन घटना घायल
सही कहलू एक दिन ओकरा जंगल दिस जाय ज पड़ल जाहि ठाम आओर अद्भुत अनुभवसँ गुजरल
जंगल मे की भेल ई सुक्ता उत्सुकता बार बरि दैत छै
आ जंगल सही कहलहुँ आकि आओर बुद्धि साधारण मनुष्य छल कि किछु अलग लौकिक शक्ति रखैत छल
कि ओ वृद्धि साधारण मनुष्य जलके अलौकिक शक्त रखे छ कथा अनुसार ओ वृद्धि बहुत ज्ञानी आ दूरदर्शी छल
सलूब कीओर वृद्धाश साधारण मनुष्य छल की किछु अलौकिक शक्ति रखैत छै
वृ्त काल जे जीवनमे लोसँ दूर रहे
ई उपदेश तऽ सभके जीवनमे मानब आवश्यक अछि
बृद ओकर परीक्षा लेब मिश्च्री सेहो प्लप केनि
परीक्षा केना लेल गेल
आ ओक समाम धान ववहारा लालच के अनेक असर प्रस्तुत कल गेल
मगरूप के मन कखनो ढलल नहि
नहि ओ अपन सिद्धान्तपर अटल रहल
आ छी तखन बृद्द वसा प्रसन्न भेल ह वृद्ध ओकर स्यनिष्ठ प्रभावित भे गेलक
वि प्रिति ओकरा किछु नै वरदान द वृद्धि कलह छै तिमन कर्मे त्योहार सबसे पिम वर्ताना छै
मगरू के परिवार सेहो गर्व अनुभव करे ते रहैत ओकर माता पिता बहुत प्रसनल छलाह समाज मे सम्मान क कमाायब आस अन नहि होते छी
ई बात बहुत गहरी आर् रखनी अछि बगू अपन गाम लोटका लोकसा सेवा करिय लागल
हँ सच्चा मित्र कठिन समयमे संघ छोड़ि-छड़ैत नहि छथिन ई कथा युवा पीढ़ी लेल प्रेरणा प्रेरणादायक अछि
ह्म हँ समय ओकरा सबके सच्चाइ बुझा देलक मगरू के परिवार सेहो गर्व अनुभव करैत हेतै
हूँ
मगरू कखनो अहंकारी नहि ही भेल न सफलता भेटलक बादो ओ सरल बनल रहल
समाज मे सम्मान कमााय आसान नहि होइ छै मगरू सम्मान के पहि चरितेसँ अर्षितख कल
सही कहलहुँ मगरू नाम गाम गाममे प्रसिद्ध भए गेल लोकसभ ओकरा कथा बच्चा सबके सुनाय लागल
हू हँ सच्चा मित्र कठिन समय मे सम झड़ित नथ ई कथा युवा पीढ़ी लेल प्रेरणादायक अछि। ह ह
अछि सच कहलहुँ निश्चित रूपमे ई सधैर्य आओर ईमानदारी शिक्षा देैत अछि
हू मगरु कक्का अहाँ घर नहि बनल नहि सफलता भेंट करवाक बातो ओ सरल बनल रहल
एहन व्यक्ति दुर्बल होइत अछि
ओ गरीब लोक सहायता कीरैत छल
समाज सेवा सँ व्यक्ति महान बनैत अछि
अछि अछि मगलू के नाम गाम गाममे प्रसिद्ध भए गेल
लोकसभ ओकरा कथा बच्चा सभके सुनाएब लागल
ओ नोलक तुरनात सुरत ह्म श्रुत बनि गेल
कथा आधा सुनि कऽ मन प्रसन्न भए रहल अछि
आब कथाकेँ अंतिम भाव सुनू
हँ हँ वैसु सुनाब
ई बेर गाम पर संकट आबि गेल संकट कोन प्रकारक छल लोक सब अप सब विवाद आ सर्टमे फँसि गेल छल
तखन मगरू की कैलक
ओ सभके एकजुट होइबाक सहलक देलक
लोकसभ ओकरा बात मानि लेलखिन
कि लोकक अकर बात मानि लेखनि किए तऽ ओकर चरित्र पर सभकेँ विश्वास छल विश्वास अर्जित करब बहुत कठिन अछि
मगरू आपन ओ दाहरणस लोक सबके प पति लेलक
हँ आछि गाम विवाद समाप्त भेल आ साझेदारी समाधान निकलब
ई सुनि मन तऽ सन्तोष भऽ रहल अछि
अछि अछि जरूर मगरू कहैत छल जे लिखना सबसँ देख सकति अछि युवा की आजुक समाज लेल सेहो उपयोगी अछि
ओ कहिते छल जे धनसँ पैघ मानवीयता अछि बास्तवमे ई जीवनक मल सत अछि
आची सहि कहलौं समय बितल आ मगरूक मृत्यु भऽ गेल मुदा ओकर आदर्श जीवित रहल
लोकसभ ओकर सीखकेँ स्मरण करैत रहल
जरूर बच्चा सब सेहो ओकर कथा सुनि के प्रेरित होइल छल ओ अपन जीवनक सशिक्षा छोड़ि गेल
जेकर प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलैत रहल मगरु कतय छल जे करम बिना सम्मान सम्भव नहि
ई बात सकधर स्मरण रखबाक चाही कठिन होइ अछि मुद्रा श्रेष्ठ होइत अछि
मगरू के जीवन एहि त्यके प्रणाम छल हम एहि क त स बहुत किछु सीख रहल छी कथा केवल मनो रंजन नहि मार्गदर्शन स से हो देैत अछि
जरूर मरूख जीवन हि तत्व के प्रमां छ हम यह कथा से बहुत कुछ सीख खी रहल छी कथा केवल मनोरंजन नहि त एकरा एतेक महत्व एहेलेल देखली
हँ अनुभवक सर लोककथामे छिपल रहैत अछि आब बुझायल जे मगरू के भटी की ए क प्रसिद्ध अछि कारण इ कथा मानवता ओ सदाचार सिकखत अछि छी हम ई कथा अपन छोटे भााय के सही सुनाब ताकि ओहो जीवनमे सही मार्ग चुनि सकै
निश्चित रूपसँ उपयोगी सित हो समाज के बदलावक शुरुआत व्यक्ति हँ होइ त छै
आ व्यक्ति के बदलाव शुरुआत विचारसँ होइतइत अछि मगरु अपन विचार से लोकक हृदय जतलक धनसँ नहि व्यवहारसँ सम्मान भेटैत अछि
जरूर आ छी ई कथा हमर संस्कृतिक सुन्दर उदाहरण अछि मैथिली मैथिल समाजक लोककथामे एहन कहिर सदह घटैत अछि हमरा खुशी अछि जे तोरा कथा सुनबााय
कथा सुनबाक अवसर भेटल हमरा सेहो बहुत आनन्द आ शिक्षा दुनो भेटल जीवनमे ईमानदारी आ धैर्य कखनो नहि छोड़ी अ मानवता के के सदिखन अपन सबस पैघ धर्म मानब ई छल मगरू के भाटिक आरम्भ